हँ बहिन की करैत छी
अच्छा बहिन अहाँ कोमल बहिन बजै छियै
नहि नहि कोमल नहि ओ जे छलौ सुशीलाास से सुशीला हम बाजि रहल छी
अच्छा अच्छा सुशीला बहिन कहू खूल समाचार केहन की अछि बढ़िआं सब छियै कि ने
अहाँ हँ ठीक छी अहाँ अपन बतबियौ हम तऽ बड बढ़िआँ छी
अच्छा अच्छा तऽ आओर सब कहियौ
ह
अच्छा अच्छा कहियौ आओर सब समाचार कहियो बढ़िआ बढ़िआं सब निकेना छी ने
हँ नीक जेना छी अहाँ अपन बतबियो सखी हम तऽ बड्ड बढ़िआँ छी।
सुन्दर अछि तऽ बौआ सबके पढ़ाई लिखाई केना चलि रहल अछि
बौआ सभके पढ़ाइ लिखाइ बड्ड बढ़िआँ चलैत अछि अहाँके तऽ कहनेहे छलहुँ जे एडमिशन करायब हम अपन बौआ के तहन जाकऽ एडमिशन करबेलहु व की कहै छी प्राइवेट इसकुलमे बड्ड नहि पैसा लगैए
अच्छा तऽ तऽ कहियौ बौआ सभके कोचिंग लगेने छी ट्यूशन
हँ। अ कोचिंगो लगेने छी ओना की कहू हमर जे दियर छथिन ने ओ खुदे पढ़बै छथिन तऽ ओ बौआ के अपन एक- दू घंटा के टाइम देला ओर पढ़ेला तऽ पइसो नहि लागल सखी की कहै छी।
हू। अच्छा-अच्छा तऽ कौरभैन्ट मे देने छियै कि सरकारी बलामे देने छियै।
करभैंट में देने छी कियकि सोचलियै की जे बौआ अभी काऽ च छथिन मतलब हिनकर तऽ अभी दिमाग बहुत जादा विकसित करतै नऽ। कियेकी अभी देखियौ। जब जन्मे बच्चा लै छै नऽ ओहिके बाद पाँच सालके बाद जब अहाँ एडमिशन। करबैबई बुझलौ सखी।
अच्छा-अच्छा तऽ तहन तऽ बढ़िआँ यैऽ अहाँके। आर अहाँके दियौर पढ़ल लिखल छथिन की।
हँ हँ हमर दी दियौर पढ़ल लिखल छथिन तऽ। हम की कहै छै। उहै बात करै छथिन अपन बौउआ से पढ़बै लिखबै छथिन।
अच्छा-अच्छा अचा ओहिमे पढ़बै छथिन करभेंट मे अहाँके बौउआ की।
नहि सखी करभैंट मे तऽ नहि पढ़बै छथिन हुनका नौकरियो छैन नै अपन अपन तऽ ऊऽ अपन ड्यूटी करलाह आ ओहिके बाद जे छै से। जे टाइम बचल तमे अपन पढ़ेला।
अच्छा-अच्छा बहुत नीक बात अहिना पढ़बैत रहबियै सबके अहाँके। अ बाताबरण तऽ हमरा बड्ड नीक लगै अएछ यै बहीन। अहाँके हमरा भेट भेल रहौ। तैय दिनसँ बहुत दिन भऽ गेल अहाँके ब देखए के लेल बहुत हमर मोन लागल रहे अहाँके।
हँ हँ सखी।
अच्छा-अच्छा तऽ कहियौ ओर सब समाचार गाम घरके समाचार सब कहू ने हम तऽ छी बाहर में छी की कहे छी गाम घर के समाचार एब। हमँहु एहि बेेर गर्मी छुट्टी हेतै ने तऽ घर पर एब।
अच्छा नहि-नहि की कहै छी। घर अ एब हँ हँ हम अभी तऽ घरपर नहि छी सखी। दुनू गोटा भेट मुलाकात करब तऽ ओ जादा बढ़िआँ ने रहत। तऽ हमहु सोचलौ जे कनि ओ कोमल बऊआ। छथिन ने से कोमल बऊआ कहलखिन कि जे अही दिया कहनू।
अच्छा-अच्छा बहिन। कहियो तऽ हेये गाम घर के ई नवका जे धान। होइ छै ओकर चूड़ा बड नीक लगे अएछ यै सखी। लेकिन की कहू आब जेब गाम तब ने आनब ओत सऽ चूड़ा। हैयै पहिले ढेकी मे कुटे छलै से ढेकी मे जे कूटैए छै ओ। आर स्वाद जे सुन्दर चावल के लगैए छै आ मार आ भात खाय मे यै स- से बड नीक लागे छै ओत तऽ बड नीक खाय-ताय सब। यहाँ सब हेब की।
हँ हँ सखी से तऽ छइहे की कहै छी। हमहुँ सोचलौ जे कनि हमरो ने धानके खेती अइछ। तऽ उहे सोचलौ जे कटिया कनि करवा लिय। आ ओइके बाद जे छै से अपन काम करू की सखी।
हँ यै सखी आच्छा आच्छा। देखियौ पहिले के आब के जमाना मे बहुत अन्तर होइ छै। एखन के जबाना मे जे काज धंधा करै छैथ धान कुटै छैथ। और सब? उखड़ि मुसड़ सबमे धान कुटै छथि हुनकर शरीरो बड्ड नीक रहै छै अहाँ अपने से कुटै छी कि नै अहाँ कुटै छी न?
नै सखी हम तऽ नै कुटै छी कहलहुँ नै हमर देह भेल कनी भारी त हम नै कऽ पबै छी काम की कहै छी सखी। बुझबे करैत हेबै हम बहुत जादा अपन शरीर के लऽ कऽ परेशान रहय छी बुझलउ।
अच्छा अच्छा -अच्छा ठीक छै तऽ अहिना अहाँ धान सब कुटैत रहब अच्छा सखी कहू जे गाम घर मे से अहाँ के तऽ मन्दिर ये लगे मे अइछ सखी तऽ मन्दिल पर अहाँक कृष्णाष्टमी मेला होइत अइछ नै सखी?
हँ सखी कृष्णाष्टमी मेला तऽ होइते अइछ लेकिन की कहय छी ओतऽ पर एगो स्कुल जे अइछ ओतऽ पर खेल कूद के सामान तत अइछ ततेक अइछ जे हम की कहय छी, बच्चा सब तऽ एकदम खुश रहल उ देखिये कऽ आ इ स्कुल मे जे छै ने बुझलियै तऽ स्कुल मे
उपवास करै छियै कि नय अहाँ उपवास जे करै छियै ने?
उपवास नै सखी हमर देह बुझय छियै ने कहलहुँ ने हमर देह ने भारी भड़ कम अइ। हम बीमार रहै छी हमरा डॉक्टर मना केने अइछ बुझलौं। तऽ खेल के समान जे छै ने खेल के समान से हम अनलहुँ हन उ व्याम करऽ लेए हमरा डॉक्टर कहलक कि जे हाथ से उठा - उठा क व्याम करबै ने तऽ हम स्वस्थ रहबै। तऽ हमरा एगो बौवा छथिन ने बगले के से बतेलखिन। जे काकी यै से अहाँ व्याम करबै ने एगो खेल के समान हमरा बतेलखिन त ओहेए से हम व्याम करै छी बुझलौ सखी।
अच्छा अच्छा त बढ़ियां व्याम त बहुत नीक बात आ भोरे के उठब कियेए तऽ ऑक्सीजन के जे हावा होइ छै तै समय के हावा जे खेबै त देह स्वस्थ रहत बुझेलियै कि ने सखी देह स्वस्त रहत आ भोरेे क उठब तऽ बड्ड नीक ओकर ओइ आदमी के ककरो बिमारी के कोनो लभलाइन्स नै रहत बुझलियै कि ने। बिमारी सब नै हेएत भोरे सबेरे उठब की उठै छी सखी की?
हँ हँ सखी उठै छियै अहाँ सबके किरपा छै जे हमरा ने की कहै छी हमरा राति क जे सुतै छी, हम लेटो सुतलौं नऽ त हमरा सेबेरे नींद खुलल बुझलौं सखी।
आच्छा आच्छा बहुत बढ़ियां बात छै त और सब समाचार सब कहू गाम घर मे और की सब होइ छै एखन लगन तिहारी ते चलैत हैत सब एखन नबका बर नबका। कनिया देखऽ में बड नीक लगैय छैय सखीब। बियाह सब जे होइ छैय तऽ ओहिमे शादी विवाह मे अहां जाय। छिय देखैय लै जाइ छियै न नइ जाइ छियै।
हं सखी जाइ छियनि कोनो कोनो लोक मे जाइ छियनि की कहैय छी। ई होइ छैय जे आब नइ गेलियै तऽ ओहो नहि एथिन हमरा ओतऽ। लेकिन की कहैय छी आब हमरा स नैई पार लगैया जेनाय की कहैय छी। सखी की बताउ अहां के हम।
हां हं हं हं।
आ एगो बात बुझलिय सखी।
हं हं अच्छा अच्छा। अच्छा अहां जे जिनका मे नैइ जे बनि तऽ अहूं मे तऽ नहिए ऐता तऽ सब मे तऽ हकार। तिहार जब तक ले पूर्वय नैइ तब तक ले तऽ कोनो बाते नैइ हेतैय।
हं हं सखी से तऽ छैयहे आ एगो बात अहां। बतबै बाला रहू बुझलौउ कहु। हेलो सखी हेलो। हेलो।
हँ हेलो आ
कहलौउ सखी जे अ हमरा ओतऽ ने खेलकूद। के प्रबन्ध भेल अइछ और ओइ मे जे छैय। से सब बच्चा ने खेल कूद मे भाग लेता बुझलउ ने सखी।
अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहां नैइ जाय छियै किनको अङ्गना की।
नैइ नैइ किनको अङ्गना ओ छोड़ि दियौ बात सखी। खेल कूद के प्रबन्ध भेल अइछ अहां के गाँव मे जे कोनो बच्चा हैत। हं जकर अठारह साल भऽ गैल हेतैन। बुझलौउ सखी।
ह
तऽ जिनका। अठारह साल भऽ गैल हेतैन न। हुनका हां नाम लिखबा सकैय छियै बड बड़का आयोजन भेलैया खेल। के बुझलौउ सखी।
अच्छा अच्छा सखी
आ ओहिमे ओइमे जे एगो बात छैय ओइमे जे जे बच्चा जितता। हुनका बड़का बड़का गो के प्राइज मिल। तैऽ बुझलियै सखी आ अहाँ के बच्चा सब तऽ अइमे होशियार। अइ तऽ ई हमरा पता चलल छेला।
हं हं सखी ई सब तऽ बहुत। तैय मे गाम घर के जे छैय ने सखी बहुत एकर सबके प्रचलित। तैय मिथिला मे। मिथिला के भाषा तऽ बड्ड नीक लगैय अइछ मिथिला मे सब चीज अच्छा मिथिला। पेंट के साड़ी अहाँ एको गो लेलहु है सखी।
नैई सखी नैइ लेलहुँ हन की कहैय छी। मिथिला पेंटके साड़ी हमर बौआ कहै छेला। जी बौआ हम कनि अपन देउरोके कहै छियै किया हमर बौआ तऽ छोट अइछ न तऽ हम अपन दीऔर के बौउवे कहै छियनि ओ कहलखिन छेला जे म्म से कनी साड़ी लेबै जे बहुत बढ़िआँ साड़ी आ कमे दाममे मिलै छै। ऑफर चलै छैलय ने सखी।
अच्छा अच्छा सखी मिथिला पेंट के हुनकर देखलियनि कनिया काकी के बड सुंदर साड़ी देखलियनि कनिया काकी के तऽ हुनकर कनिआँ काकीके देखलियनि कहलहु जे ई साड़ी तऽ बड्ड नीक लगै अइछ। तऽ हँ हँ से हम खोइछ भरने रहियै ने भगवती के तऽ ई मिथिला पेंट के साड़ी खरीदलहुँ बड्ड नीक लगै अइछ। तऽ आब तऽ कोजगरो आबि गेल अइछ तऽ कहियो आब कोजगरा मे अहाँ के तऽ दियौर के बियाह सब त हेतैन। कोजगरा मे कोजगरा अइबेरी हैत कि नै।
नैय सखी ई बार नै दियोर के बियाह भेलनि बुझ लियै हमर जे साउस छथिन ना से कहलखिन जे अइ बेेर बियाह नै करै छी। से अगिला भेल ना कर लाब बिआह तऽ आब बड बुजुर्ग कहला तऽ हुनकर बात काटि नहि ने सकैय छी सखी।
नइ नइ अच्छा कोनो बात नहि छै अच्छा अच्छा जखन बियाह शादी तऽ हेबे करतै सभसँ पहिने पढ़ाइ लिखाइ छियनि हुनकर। किछु आगूके भविष्य भऽ जेतनि तऽ बियाह तऽ हेबे करतै कोनो दिक्कत नहि छै तब त अहाँ करियौन। अहाँ साउस के सेवा करियन ससुरके सेवा करियौन करै छियै कि सखी कि नहि।
हँ हँ सखी ई आब पूछै छथिन कहथुन हिनका तऽ पते हेतनि जे हम उसभ आदमीमे नहि छी बुझलू सखी। हमर माँ जे छलाह से ओहो अपन साउस के बड्ड सेवा बारी करैय छला। तऽ हमहु हुनके से सिखलहुॅं जे अपन साउसके सेवा बारी केनाइ बड्ड उ टीम बात होइया।
हँ हँ नहि नहि साउसके सेवा करबनि अहाँ करबनि तऽ अहूँके क हैत अहूँ बौआ जे छैथ त अहाँ सेवा करबेनि साउस ससुर माता पिता छै देखे छी कतेक आदमी मंदिर में जाइ छै। तऽ मंदिर मे पूजा करे छै आ साउस ससुर के सेवा नहि करे छै। तऽ साास ससुर के जे सेबे नहि करै छै ते मंदिर मे जा क की फायदा।